ह
ह नमस्कार की करै छी
हँ हमरा तऽ खूब गर्मी लाग होय छै कभी ते दु दुगो
एगो पंखा चलाबै छिये।
हाँ ओकरा से एगो हाँ ऊपर वला चलाबै छी स्टेन फैन भी चलाबै छिये हमरा एगो पंख के ना गर्मी कटै छै।
आ कूलर खरीद लेबै छै कुलरबा अच्छा रहै छै।
कूलरबो मे मतलब की जल दी खराब हो जाय छै ओ ओकरा से बढ़िया स्टैंन फैन होय छै। कायकि कुलरबा बार बार घुमाबे के खूब पड़े छै आ स्टैन फैन के एके बार मे उठा के एने ओन्ने रख देबे के पड़ै छै।
हाँ ई बात त भेल छै।
की असान न पड़ै छै।
हाँ असान ते पड़े छै ओयमे पानियो डाले के पड़ै छै डालैके पड़ै छै।
हाँ हाँ ओय ले ते हम अबरी मतलब बढ़ियाँ से पढ़े छी।
हाँ ठीक करै छीये अपने।
और बताउ रौआ की खाना पीना खाय छियै बढ़िया से।
हम खाना पीना खाय छै। अच्छा से कायल जाय छै।
चली तब ते खाना पीना की खा लेले छी। अभी खैली ना छी लेकिन हमरा घरे बनै छै भात दाल।
की की बनै छै।
बने छै।
अवाज ने आबै छै अपनेके नेटवर्क ने छै का।
भात दाल तरकारी बनै छै।
हेलो अवाज ने आबे छै। हेलो।
बोललियै आब आब आवाज जाइ छै।
हँ, अवइ छै नेट प्रबलम होइ छै न।
हँ। ओ ककरो फोन आ जाइ छै ने तऽ परेशानी हो जाइ छै बोलले आज घरमे तऽ खाना बनै छै। खूब नीक बनै छै तरकारी, रउवा के घर मे कैसन तरकारी बनै छै।
हममे तऽ घरे तरकारी भुजिया बनल छै, आब राति मे तरकारी बनी छै। कहई परबर के भरुआ बनै छै। भरुआ खाय ले छै परवल के।
खैईली छी, खूब नीक लागै छै।
हँ, खूब नीक लगै छै।
ओ ओकर मसालो खूब नीक लागै छै, ऊपर से ओकर परवलो खूब नीक लागै छै।
नीक लगै छै, परवर त काफी नीक लगै छै। फरााइयो ककरो खाइ छै। त नीक लगैत छै।
हँ, रौआ करैला के भरुआ खईले छी।
हँ, करैला के भरुआ तऽ खा ले छियै, तीत लगै छै।
खूब कारव लागै छै न।
हँ, खूब कड़वा लगै छी। अपने खयले छी।
हँ हमहू खइले छी लेकिन हम ओकर से मसाला खााय छै, करैलुआ न खााय छै काहके खूब नीक लागे छै।
हँ, कडवा लगै छी, खााय चाही
हँ, खायके तऽ चाहओ तऽ हमहु जानल छी।
हँ, जनै छी तऽ खाइ चाही।
आ खाइ, अबकी बार सँ खाइ छी।
हँ, जरूर खाइ छी, अपने गर्मी मे कथिी कथेक पियै छी।
हम तऽ उतना गर्मीमे खूब पानि पियै छी, ओकररा बाद एगो रासना पियै छी, रौआ कयने छी ओन्नसँ खूब आवाज आबै छै।
फैन चलाय छी, पंखा चलाय छी।
त ओने से बार बार खूब आवाज जवई छी।
अभियो जाइ छी
छी ठण्डा
हँ ठण्डा जानै छी
हँ ओहो पियै छी माजा पियै छी आमके जूस पियै छी
तऽ केतना छै तऽ समय न आबैत रहलै आवाज अभी फेनो किओ आबै छै
अभी आवाज जाइ छी
रौआ जब बोलै छी तब आबै छी समझली
अभियो जाइ छी
न आबना जाइ छी आओर बताउ आँ अहाँके इहाँ बारिश होइ छै
नै इहाँ काफी गर्मी होइ छै खालि तवइ नीचे
फेनू रौआ बोलय छैऽ त फेनू आबै छै ओहि सँ
हम जाइ छै
न हम न जाइ छै
हँ फैन चलै छै ने
हँ पंखा चलै छै
हूँ गर्मी काफी छै
हँ गर्मी तऽ खूब छै ओ तऽ हमरो तरफ गरमी खूब छै खूब लागै छै
गर्मी तऽ काफी ज्यादा छै ने
ह आओर बताउ, मम्मी बाबूजी सब ठीक छै।
हं, सब ठीक छै आब के परिवार में माता पिता कैसे छै।
हँ, माता जी पिता जी सब ठीक छै।
ह, रात मे क्या खाना बनबै छै अपने।
हम तऽ सोचलियै राति मे देखू क बनाबै छै, भात बनेै छै, आ दाल बनै छै, आ सब तरकारी बनै छै।
अ तरकारी बनै छै।
हँ, तरकारी तऽ बनै छै।
ह, कथीके तरकारी बनै छै।
देखू शायद चनाके बनै छै नहि तऽ कटहल छै तऽ कटहर के की बनै छै।
आ कटहर के सब सबजी नीक लगै छै। नीके
हमरा तऽ खब नीक लागै छै।
आ, अपने के कथिी कथी के सब्जी नीक नीक लगै छै। छ
हमरा तऽ खूब चीजके सबजी नीक लगै छै, जइसे केरा हो गेलै जामुन होइ छै, इसभके सबजी खूब नीक लागै छै। अहाँ के केला के सब्जी कैसन लागै छै।
सबजी बड़ा नीक लगै छै, केला के पहिले तऽ ताल देबै छै ओकरा बाद ओकरा के सब्जी बनबै छै, सरिसोे मसालावला सब्जी बनबै छै।
हाँ, हमरा तऽ केलाके एगो बनै छै पस मन्चुरियन बनै छै। खूब नीक लगै छै, खूब हँ कोख्ता बनै छै सही बोलल खूब नीक लागै छै।
हँ, ओ खूब नीक लगै छै।
आ कटहरके बड़ा बनै छै न।
हँ, कटहरके बाड़ा बनै छै।
रवओ खूब खइ छै हँ तऽ कटहर खाय दै छै। रोज खइबो करी छै।
कटहर नीक लगै छै ओखनी के।
हँ, नीक तऽ लागै छै, रउवा ए बार के आम खैले छी।
हँ, एहि बेर क आम खले छी। बड़ा मीठा लगी
आ लीची ईबर के खलियौ।
हँ, लीचियो खााय ले छी।
ठीक लगलै छै।
हँ, ठीक लगै छी, लीची तऽ काफी मीठा मीठा लगै छै।
तब तऽ खूब हमरो खूब नीक लागै छै।
नीक लगै छी।
हँ, खूब नीक लागै छै।
सब अच्छा छै।
और बता
और पढ़ाई लिखाई कैसी चली चलई छै।
हां सब ठीके चलै छै, आर ना कुछो अभी उतना बढ़िया से ना चलै छै।
कोन किलासमे पढ़ै छियै अपने।
हम और कॉलेजमे छियै फर्स्ट ईयर खतम होइके छै।
हुं बारहवीं किलासमे छी।
हां बारहवींमे छी, ना बारहवीमे नै छी, बारहवी समाप्त भ गेल छै, हम कॉलेजमे छी थर्ड इयरमे छी अभी। तीसरा साल छियै कॉलेज के। हां, अब अगला साल कालेज से निकल जायब।
आगुए ने बारबी क्लासमे छी।
कोन बारहवीमे छै रहुआ।
कौआा
हम बारहवीं मे ना छियै, कालेज मे थर्ड इयर मे छी। हां बारहवीं हो गइल छै।
हां, बारहवी हो गेल छी।
ह
हां, दोसर इग्जाम होइ छै ने बारहवीं के।
पता नै छै हमरा, रउआ के तरफ होइ छै।
हां, होइ छै। कहय त छी।
चलु ठीक छै और रउआ से बादमे बात करै छियै, वहां बड़ा नीक लगैये नीक बात
ठीक छै नमस्कार।